नमस्कार आओर छै ने समस्या सब नै छै
हँ इहाँ के तऽ खाना उना खा लेले छिये अहाँके कहै छै अहाँके खाना उना खा लेले छियै
खा लेल छियै
अहाँ के की की खयले छियै
हम खेलियै चावल दाल सब्जी भुजिया पापड़ तिलौरी सलाद इहे सब ख खेलै जाइय
अहाँ के तऽ बड़ा लजीज लजीज नीक नीक चीज खयले छियै
ह अहाँ के की खलियैया
इहाँके खैले छी पापड़ तिलौरी दाल भात अचार रोटी चटनी इहे सब खैले छियै
चली अहाँ के तऽ बहुत न खाना खलियै हए
हँ यहाँ के ऐस नीक नीक खाना खैबे करै छीयै आ और कहै छ कह घूमे उमे के सोचले छियै केना सोचले छियै
ह्म सोचै छियै
कहाँ जाके
हम तऽ सोचै छिय घुमे जाइ छी दिल्ली
बारडेली बड़ा नीक जगह छियै क न
हूँ
लोहा एगो लड़का रहै छियै उ् ल उ ल छै से आबै छियै से बड़ी साल ओकरा होबे रह छियै गे बाहर
ह घरे आबै छी हि
हँ हँ आहाँके जानै छियै ओकराके
हँ जानै छियै
मानै बड़ी हरामी लइका पहिले रहै छै ह लेकिन पता नहि अब सुधरल छै कि ना सुधरल छियै
ह हमर लागैत न सुधरल छियै ओ दिल्ली मे आओर बिगड़ गेले छै
कहै छियै री मे लोग भी गड़ियो जाइ छियै ह हमरा तऽ ओसहियो लागै छै कि बिगर गेले छी कि नय
हू आओर बतै छी ने अहाँके खाना पीना बनाबै अबै छै
हँ यहाँ के तऽ खाना पीना सब बना लेबे छी नीक से अहाँके खाना पीना बना लेबै छियै
ह हमभि बना लेबैय छियै
एहि स की की बना लेबै छियै
हम बनबै छी चावल दालि सब्जी आओर बना ले छी मीट मछली अंडा सभ बना लेबै छी
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज बना लेबै छियै
ह अहाँके बनाबे आबै छियै
हँ इहों पर आबै छियै दालि भात तके सब्जी भिंडी रोटी आलू इहे सब बना लेबे छी हम चिकन मटन अंडा बिरयानी बना लै छियै खसी के मीट बना लेे छियै अंडा चावल बना ले छै छै सब नीक नीक चीज बनबै छै
ह चली यहाँके भी बहुत नीक नीक खाना बनाय आबै छै
हँ अहाँ कहै नीक नीक खाना बनाबे करै छियै अहाँके मने की कहै छियै ने अण्डा बिरियानि आबै छै बनामे
हँ अबै छियै
एहिसे अहाँके सभसँ नीक खानामे कोन खाना लागै छै
खान लागे छी मीट मुर्गिया के मीट चावल लागे छै
आ बड़ी द से नाक खैले होइ छै ने इह हम पाता छै कोनो कारण छियै न
हँ
एक दिन आबै छी हँ हम बड़ी दिन से बर्दाास्त करे छी लेकिन एक दिना साफे दबा के खााय छी हम रुकै छै ने केतना दिन बस छ सात दिन सात दिन ले रुखै छियै ओकर बाद त दवा खााय छी
हूँ हम तऽ दबा के खाइ छियै हम तऽ लेकिन सुनै छियै तब
मने अहाँके सुने मे सुने मे आबै छै कि कहूँगेल छियै पाक अथि पंजाब गेल छै कि हरियाणा ई जगह गेल छै आ दिल्ली
हँ हरियाणा गेल छी हम
हरियाणा गेल छियै
हूँ
एहिसँ की करय गेल रहल छियै
हम गेल छियै घूमे पोरा काम छिय उधर से मोटरसाइकिल लाबै छियै न एगो दोस्त के
ओसे की की कोन वला मोटरसाइकिल ले आबैछी अहाँके मने स्प्लेंडर ले आबै छियै आ ट्रेनमे ओ मने रखबाके लेल आयल छियै
बसमे रखबाक होइ छै
ओ बस मे कैसे रखबाका के दल छी अहाँके
बस बड़क्प छै ने पीछे डिक्की मे रखवा दे छै
हँ तब तो बारा नीक पढ़ै छै
ह आओर बते छी ने अहाँके खाना पीना बनाबे आछी हुँ
अ ह यहाँ न कहले छी एहिस केितना रूपआ लेलेे छै अहाँ के ले आबे मे
ए बहुत रुपआ ल लै छी
कमसँ कम बताबै छै ने अहाँके
पैंतीस सोले रुपआ लेबै छै
तऽ उधर सस्ता छियै उतना दूर से ले आयल छी पैतिस सौ सब ठीक छै ऐसे कहे छै मोटरसाइकिल ले ले छीयै कितना दूर तऽ अहाँ क के ल जय छी हे ल ने की कहि छै
ह ई ठीक कहै छै लेकिन वहाँ के जो छिय ने कानून ओ बहुत शक छी वहां के अलग स्टेट के मोटरसाइकल के न अथि ब जाज छै इना अन्दर आ जाै छै ओ बहुत ही रिक्से काम छै ने अथ स्टेट के बॉर्डर पार करै छै टोल फ्री गेट परै छ ने तऽ चेकिंग चलै छै
हँ ई तऽ अहाँके बात तऽ एक नम्बर नीक कहै छियै काहेकि पकड़े छै वह मने एत न लगाबे के मने देबे छी कि ने
अलग अलग राज्य के मोटरसाइकिल न ल आाबै छै
हँ तऽ ओ कोन राज्यके रहैत छै मोटरसाइकिल
ई बिहार राज्य के छियै ने
हँ त बी बी आर लिखल छै ने ओहि से ओ सब नाली आब छैआ के रहे छै ने उह कस कोन अथि पड़े छियै इ हे पर नम्बर प्लेट पर
एच चार
हँ तऽ ई एच आर पड़ै छै तऽ लिया देबै छै लेकिन अथ बी आर पड़ै छै ने ओहि स ना लिया देबै छै
आर कहे छै ने अहाँ के सुने मे आबे छी कि आम उम के बगीचा लगे छियै फूल पौधा के सही
हू लगले तऽ छियै
एहिऐसे की की मने पेड़ पौधा लगैले छियै अहाँके
ह हम तो लगेले छीे मे डालमा लगेले छी मालदेव लगेले छी किसनभोग लगले छियै बीज्जू के लगेले छी जरदा ई सब लगेले छी
बाहके तऽ बड़ा नीक नीक आम अय आम के पेड़ लगयले छियै कि नहि
ह अहाँके आम उम के पौथो लगले छै
न लगैले नहि छै लेकिन अथ कहै छै रखवारी ले ले छियै
ओमे उगर छै यहाँ मालदेव कशनभोग जारदा बीजुग आओर फुलपतय आम आओर कहै छै ने दशहारा आम छियै बड़ नीक नीक आम होग गैल छियै इस बहुत आम किसम किसम के उ गेल छै लेकिन नामे ने पता छी
अहाँ कैसे नाम पता छियै
की बोलै छियै
अहाँ कैसे नाम पता छियै
हँ ओरतै छी न सुनइ छियै सुनै छियै कि शादीमे गेले अछि अहाँके
ह्म गेल छीयै कहाँ से बतइयै ओ दिना जायके मन छै मोटरसाइकिल से
आ तबले मेघ इतना घेर लेले छियै इतना घेर लेले छियै से अपर जाइ छै अबरस जाइ छै त माताजी लोक कहै छै से ना जाइ छै लेकिन हमर माताजी कहे छै जाइ छियै त मन छै त जाइ छि मोटरसाइकिल से ना गे ना हम इ सब मन बना लेेले छी काहे ल मेघ बरसबे करै छियै त चले छै चार चाका मे बढ़ जाइ छै ओकरा बाद ओमे त आछो लागै छियै रात के मेघ बरसै छियै त आ का भेलै एको बूंद न बरसै छियै इतना दुख भेल छै ने ई देख के का अहाँ से कहियै
ह्म ह्म
आओर कहइ छै न हेलो
कलके छियै
एयाँ के त मौसम बड़ा खराब छै अभी त रौदा पड़े छियै लेकिन काल सांझ के मेघ बरसल छियै बहुत नीक लागे छियै कल शाम क
ह्म रौदा त बहुत उगइ छैन
अहाँके कैसन मौसम छियै
ह्म इधर भी बहुत रौदा उगै छि गर्मी भी बहुत पड़ै छै
ई त अहाँके बात त नीक कहै छि इतना रौदा पड़े छि रौदा मे आदमी चिनचबे ना करै छियै
ह्म ठीक अछि
आउ कहै छियै न अहाँके सुने मे अबै छियै कि नया साइकिल किनेले छियै
न नाया साइकिल ना खरिदै छि अभी
केतनामे देेले छियै इ साइकिलिया अहाँके
देे छै तीन हजार रुपए मे
तीन हजार मे देले छै अहाँके
हँ
बड़ा महंग देले छी अहाँके त हमरा ओरी देले छियै कमसे कम दू हजार पचीस सौ के देबे छियै आबै छै ना यहवाँ से ले के जाइ छी
ह्म आबै छै
जी
आ बतैछी ना मतलब अहाँके मोटसाइकिल चलाबै छी
की कहै छियै
मोटसाइकिल चलाबै अबइ छि अहाँके
हँ मोटरसाइकिल त आबै छै चलाबै अहाँके आबै छियै
हँ आबै छियै हँ आबै छियै
अहिसे की की मोटरसाइकिल चला लेबै छियैै अहाँके
हम त चला लेबय छिये स्पलेंडर एच एफ डिल्क्स गेलेम्बर चला लेबय छियै सु पर अपाची भी चला लेबै छी
आहा के त बड़ा नीक नीक मोटरसाइकिल चला लेबै छै कि नहि
हू सिलै छीय यहाँ से बात करके काफी नीक लागे छै कि समय मेत तऽ अहाँ से बात करबै
जी अहु से बात क के बड़ा नीक लागे छी कभी आउ समय मिले छै त अहाँ से बात करे छी अहाँके माता पिता के हमारे तरफ से नमस्कार बोल देबे छी
ठीक छै रखै छी